हेलो
की बहिन की हाल समाचार छै अहाँके
हाल चाल तऽ का बताउ आजकल तऽ अहाँ हमरे भूले गेल छी दस पन्द्रह दिन हो गेल अहाँ हमरा आज तक अब कॉल न करेलु जब कॉल करली तब हमे करली जब अहाँके हमरा से बात करे के नहि मन होखेला तऽ अहाँ झूठेके काहे कॉल कैली दिखाबे ला
आ आंय अहाँ केते मजाक करै छी अभी तऽ हमही अहाँके फोन कैले छी आओर बतैयौ खाना पीना भऽ गेल अहाँके बोलियौ न खाना पीना भऽ गेल